हेलो हँ की करै छी एखनी
बैठल छियै अहाँके की करै छियै
हमहूँ बैठले रहलियैए लेकिन तनिका ने बहीनके बेटीके वियाह ठीक भेलैए तऽ जेना भोरे भोरे बहिन फोन कै ले रहलकै हे कि तोरा बहिन मतलब तो जेना बहिन बेटी भेले तऽ हमरो त बेटीए ने
हँ हँ
तऽ उहे बियाह शादी ला कहलकै तऽ तनिका ने एना तऽ ओ रहैत छै मिथिलेमे लेकिन कुछ कुछ ने रसम रिवाज जे होइ छै अपना मिथिलाके
अच्छा
से तनिका ओकरा बिसरि गेल रहलै हे तऽ उएह हमरासँ पूछेला कहलकै जे तनिका तू बतैथिह कि केना केना शादी बियाह की की जाइ छै लड़की के इहाँ से मतलब लड़का के घर मे जेना लगन बटाई छै जेना तिलक चढ़ै छै तऽ इहे सब बर देर ले मतलब ओकरासँ हमरा बात होइत रहि गेलै हँ तऽ कहैत छियै जे तनिका अहूँ एहिपर किछु जनैत छियै तऽ बता दियै जे हमहूँ तनिका बहिीनके कहबै तऽ ओकरा आऔरो तनिका निमन मने क्लियर होय जेतै कि की की होइ छै रसम रिवाज हँ तनिका बतैतियै अहाँ
तऽ तिलक मे जाइ छै लड़का के कप कपड़ा जाइ छै
अच्छा
आओर लड़का के शर्ट मतलब लड़का के शर्ट पैंट जाइ छै कोट जाइ छै आउ उहे क्रीम पौ डर साबुन सरफ कोलगेट बरस जीभी ई सब सब होइ छै जूत आ भी होइ छै चप्पलो होइ छै तौलिया होइ छै
हँ
मतलब लड़का के सब हँ शिंगार के सब समान होइ छै आ फिर मिठाइ मे खाजा लड्डू बलुसाही मिथिला के तो बलोसाही बहुत प्रसिद्ध छै
हँ हँ बहुत प्रसिद्ध छै ठीक कहलियै
लड्डू गाजा ई सब जाइ छै सझके
हँ आ कतेक लोक जाइत छै तिलकमे
बहुत लोग जाइ छै अपना अपना घर परिवार के सदस्य जाइ छै और टोला मोहल्ला के लोग जाइ छै घरे परिवार मे तऽ दुनिया भर के आदमी लोग आबै छै
हँ ठीके कहै छी अहां अतेक त' मने सगे संबंधी आ जाइ छै जे ओकरेमे से आदमी लेके चल गेलथि की हं आ नै हमरा स हं ले जाएके चाहे काहे किस समाज मे भी तऽ इज्जत तऽ बात एहि सबसँ न बनै छै अ अ हं समाजोमे तऽ मान लू कि अहाँ जब अपना बेटी बियाह बेटा बियाहमे नहि केकरो पुछ आछ करबै उ जब अपन कर तै जग परोजन तऽ अहॅं के नहि पुछ
हँ ठीके कहै छियै
तब अहुँ के पुछ पाछ नहि करतै पुछ आछ करत हाँ पुछे अयतै की बिलकुल ओहे नहि अब अभी की भेलै जेना आज तऽ नहि लेकिन कहलकै हे जून मे लगन हइ तऽ जूनमे कहलकै है कि अ लगन बटाइ छै ने मिथिलामे अपना अ धान जाय छै लड़की वाला घर से धोती उ तीमे बान्ह के धान जाइ छै
छै ओकरे में लड्डू उड्डू जाइ छै फिर हल्दी भी जाइ छै
हँ तऽ कहलियै जे हम तऽ दूब होइ छै
हँ दूध तो सबसे बियाह मे शुभ होइ छै छै
शुभ होइ छै दू भा हल्दी की
हँ दूबर हल्दी बहुत शुभ होइ छै
नहि तऽ हम कहलियै ह बहिन के जेना बात भेले तऽ हम कहलियै जे सुून्य जेना तू धोती उतीमे जे अहाँ कहलियै हे ई धान हल्दी दूब लड्डू उड्डू ई सब त तू रख दी ही लेकिन कि न हमरा कहनाम जे तनिका लड़का के एक जोड़ी कपड़ो र र दैतियै तऽ तन की
हँ शोभा बढ़ जाइ छै हँ रखाय छै ई सबसँ तनी शोा ब जाइ छै तिलक मे तऽ जाइ छै लेकिन अलग से भी जाइ छै ल मे त तनी शोभा बढ़ जाइ छै सब कह छियै कि एक कपड़ो आयल छै
हँ तनिका ओकरो इज्जत रह जाइ छै सर समाज मे की हाँ उ उहे हम कहलिए या बहिन के जेना कहलिय या देख नीक लगत नीक लगतौ अगर तुम अपना दामाद दोक एक जोड़ी कपड़ा कपड़ा भेज देबहिंन जेना देख तेय सर समाजके लोग हेतय ओकरा तऽ कहतै ने कि हँ निम्ने घर से बआाह शादी हो रहल हइ निम्ने सब करके सजा के भेजले या आसन हम कह ह दलियै ह ओ ओकरा इहो राय देलियै हे कि नहि होते न तऽ पाँच दो रातू फल फूल मि
हँ फल उूल ईसभ शोभा चीज है जतेय देबै उतने शोभा बढ़तै
हँ तिलक मे तऽ जयबे करतै ई बहिन तिलक मे तऽ जतै लेकिन ल हम कहलियै ये तनखा तू अलगे से भेज दे भी तऽ बेटी के देबे के कोई अंत थोड़े होइ छै छै जतेक देवी ततेक बेटी के यहा शोभा बढ़े छै हँ तऽ इहे तऽ राय देलियै ह बहिन के हम कहल जे तनिका तू सोचह हँ आ जेना हम कहलियै हँ कि अब जेना तू कहे छै कि तोरा करनिहार न होगो घरमे बेसी इ सर सवा नहि ओ घर अकेलुआ आदमी ह घर तऽ हम कहलियै जेना तू अकेलुआ छै तऽ अपन की करकि अखनि से अभी टाइम होउ ने अभी मान जे तू कहै छै जे हम अभी नवम्बर मे करबै तऽ नवम्बर मे तोरा बड़ टाइम मिल जेतौ तऽ धीरे धीरे हन अकेलूआ आदमी तऽ
हँ हँ धीरे धीरे नहि करते कोइ नक को
हँ अब जेना अहाँ हम सब छी अहाँ अहाँ छी हम छी त एगो काज अहाँ कऽ लेली एगो क कऽ लेली अकेलुआ तऽ हँ हँ तऽ त ही हम राय देलिये हम कहलिये जे तू धीरे धीरे कोई दिन चल जो तऽ बेटी के कपड़ा लत्ता उठा ले कोई दिन चल जो तऽ सरसृंगार के सामान उठा ले आ जे अगर बेटी लग में छै छौ तऽ बेटीके ले ले जो ओकर ओकरे पसिनसँ सब हँ हो जेतै आ खरीदके मान लेल ल अकेलूआ मे छै तऽ धीरे धीरे साज साज के रख दे अपन जेना बिियाह घड़ी में तोरा बेसी चिन्ता नहि होतौ आ बेसी तोरा परेशान पानी नहि होता अकेेलुा आदमी के तऽ इहे सब तरह आ उहे देलिय या हम कहलियै जे बहिन छथिन हमर रुक तनिका हमरो मौन तऽ नप मन नय परैय या बिसइर जय छी तनिका हुनकों से बात विचार कर लै छी तऽ तोरा के हम बतबौ आ उहे पूछैत रहलकै हा ओकरा रहले हे क केते थान गहना उहना जाय छै केकरा केहा से की अबे तऽ हम कहलियै जे नहि जनै छी हम पूछै छी तऽ हम बतबै छी तऽ तनिका ब यय अगर अहाँके जान कारी मे होती अै तऽ
अपन समर्थ जितना होइ छै ऐसे तऽ लड़का के चैन हो जाइ छै
अच्छा अच्छा नहि लड़का के की जेते तिलक में जहना गुड़िया मे किछु किछु किछ हो जेतै ने अंगूठ
हँ हँ अगूठी जाइ छै चैन जाइ छै घड़ी जाइ छै
ह्म आ ईसब समान भी मने तिलकेमे जाइ छै लड़काके
आर लड़की के जो सर सामान होइ छै सब त
हँ हँ तऽ मानौ कि सब तिलके चल जाइ छै त जेना लड़की के ज सब जेना एकरा इह ने दहेज के ईसभ न दैत छै न लैत छै छै इ सब नहि करै छै दहेज उहेज के बारे मे हँ तऽ एकरा सभके देने लेनेमे जतेक देबे सेवेके है से दे दू अहाँ अपना बेटीके के द दू या दामादके द दू इह जन जे ओ मड़बा पर आयल अपन तऽ उ अपन बेटी के शोभा बढ़ावे ला पुतोह के शोभा बढ़ ला जे ले ते जेना ले के एते साड़ी कपड़ा लत्ते कहना तऽ लड़को तरफ से तबै छै
हँ लड़क तरफ से त सब आबै छै छै गहना आबै छै साड़ी कपड़ा लत्त सब आबै छै
हँ
मइयो आर के आबे छै हँ घर परिवार सब के भी आबे छै लड़का देने से
हँ हँ तऽ जे मने जे यहाँ मड़बापर जेना लोकोगू चारि गो समाजके लोक बैठलै तऽ देखे सुने लक की अपन देखलक सुनलक एहि सब के मने माध्यम से अबै छै नै लड़का घर से
लड़का के तरफ से
आमर मिठाइ नहि अबै छै
मरो मिठाइ आबैय छै सबकुछ आबैय छै उधरो से लड्डू गाजा अ की क की बलुसाही भी आबै छै एगो खाजा होइ छै बड़का बड़का
हँ नहि खा बच्चा हम जानै छियै मगर कभी एना नहि अभी पहिलके हमरा घर मे शादी छै तऽ जेना ई पहिल के हो रहल छै तऽ अभी ओतना नहि जानकारी है आ बाल बुत ुु में जे देखले छियै बचपन में देखले छियै से सब तऽ बहुत कुछ बिसर जाइ छै ने आदमी पत्म तऽ ओही से हँ
नहि खाजो जाइ छै खाजो बहुत शुभ होइ छै शादी बियाहमे
अच्छा तऽ जे अहाँ हम के जानकारी जे देलियै से नहि होते तऽ हम साँझ य अपना बहिन के सब बता दे ब तऽ ओकरो तनिका मोन हल्का हो जेतै ठीक छै ठीक छै ठीक छै